हैलो! वाहेगुरु ठीकु आहियो?
बढ़िया बढ़िया, तंहां ठीकु आहियो?
झूलेलाल, बस बढ़िया तहां ॿुधायो?
बस मक्खण पई कढां।
मखण मलाईअ सां।
जी।
अच्छा, असां लेडीस बि कीअं आहियूं न, घर जी सभु मतिलबु तुर तुर शयुनि मां लॻंदो आ कि हिन में बि कुछ ठही वेंदो, हिन में बि कुछ ठही वेंदो। केॾियूं सिखण जी शयूं मिलंदयूंआहिन असांखे। ब तुर तुर तुर तुर मां असां कुछु बि ठाहे सघंदा आहियूं। ख़बर न पंइंदी आ।
हा, मां त थोङा टाइम पहिरांयो हिकिड़ो वीडियो ॾिठो हुयो, हुन में त चवनि पिया कि भली कम ॿियो कोई करे लेकिन जेको असां सोचंदा आहियूं कि हीअ शै ख़तम थियण वारी आ, भली उहे वठी मर्द अचन पर असांजे दिमाग़ में जेको घुमंदो रहंदो आ कि हे कमु करिणो बाक़ी आ, दवा वठी अचिणी आ, हिन खे स्कूल मोकिलणो आ, रात
पाणे -पाणे रोज़ वीडियो वीडियो केॾी अचे पई विच में की काल वठणु अचे पियो माईअ खे की हा हल मां तोखे वठण आयो आं तुंजो टाइम पूरो थी वियो आ त छा चयस। अञा बी मुंहिंजा कपिड़ा रहजी वया अन अबी बी मां अलमारी न ज़माई आ अञा बी मुंजी। सब्जी रहिजी वई आ मांखे पो तूं वठी वञजाएं। त असां लेडीस में इहो ई त आहे असां जाइफ़नि के घर में हिकु मिन्ट बि शांती कान्हे भले असां थोरी देर त पलंग ते लेटदासे न की अखियूं बंदि करे सुम्हूं त दिमाग में उह रोलिंग हल ही इन्हजे करे मुंजो हे कमु रहिजी वियो मुंजो हे कमु रहिजी वियो आ मूंखे हे बि करणो आ हो बि करणो आ।
उहो ई ऐं ॿार बि ॿुधन किथे था स्कूल वञण लाइ उथांयोन। टूशन वञण लाइ उथायोन सिनानु कयो बेग मां हे कढो हूं।
पर असां तुर मां तुर शइ में बि ईअं लॻदो आ की असां कुछ न कुछ जीअं गर्म हुई हा एडजस्टमेंट करे वठदा आयूं जीअं कॾीं कोई शइ नथी हुजे घर में पो पाण दिमाग़ु लॻाईंदा आयूं न हिनसां हीअ ठही वेंदी हिनसां हीअ ठही वेंदी।
हूं हि हा, उओई मां सुबुह कयो, हा। सुकल सिंगरियूं पई हुयूं मतिलबु मसाले वारियूं सुकियूं जीअं ठाहिबियूं आहिनि, बॉइल। अॼ मसाला लॻाए खाधऊ ई कान के अॼ उन खेइ टमाटे जी चटडीअ में आलू विझी करे रस में ठाहे छॾी। हा,
उहो ई आ न ॾिसो असां अ जीअं नॉर्मल लोकी वठींदा न सिर्फ खाना तो लोकी न खाईंदा ईअं ई असां उनन ये आलू हुन में मिक्स करे लोकी जा कोफ़्ता ठाहे ॾींदासे, बी ग्रवी वारी सब्जी ठाहे ॾींदासें त ॿार फटाफट खाई वठंदा छोकी ॾेखाम दी कान त न की ल़ोकी पियल आ।
हांडवो ॿुधो तव लौकी विझी करे, हूं। हा हा,
मलब ॿारनि खे बि ॿारनि खे बि आऊं मर्दनि खे बि इहो ई लॻंदो आहे की हीअ शाइ असां खे न खाइणी आ त हुन खे असांखे ॿी न ॿी कें में मतिलब इन ठाहे विझी करे। असांखे ठाहे खाराइणो में लॻंदो आहे की ठाहे ॾियूं त हिननि जे मन में बि लॻे न मूखे अॼु लौकी खाराई तऊं तूरी खाराई तऊं कुछ अहिड़ो खारयो तऊं।
हा, हाणे मां बि ॿुधो गिह छाजे लाइ बि कढां गिह कढणो आ मखण मां एक्चुली पो लॾूं ठाहींदम। हाणे नंढिड़ो ॿार आ, छहें सालें जो आहे। हिकड़ो तेरहें सालें जो आहे हाणे उ खजूर हर शइ त खाइनि कान न।
हा स सभु शइ में नथा खाइन ॿार।
हर शइ। खजूर मखाना हर शइ विज़ी शॾ मां बादाम नट्स ईअं हेल्दी ठाईंदी आ खंडु वंड में न हूं।
मां सियारे में ठाहींदी आयां।
मां वरी हाणे
छोकी हाणे गर्मी में ऑलरेडी ॿारनि खे पसीनो आ।
हा पर स्कूल वेदा़ न ॿार इन। त पो चंइ ॾिसीं बुख लॻंदी आ त मन हियांव भरियल रहंदुव
अरे सुबुअ ॿारनि खे जीअं उथायूं ता न, त ॿारनि जो अॼुकल्ह जो शरीर अहिड़ो थी वयो आ न की सुबुअ जो बि चवनि ता मम्मी कु कुछु बि न ॾियो उल्टी ती अचे न खारायो। ईयंई वंञंउ बिस्किट में हे ॿ बिस्किट खाइण सां पेटु थोड़ी तो भरिजे मांजा बि न खाई वेंदा हिन कुछू भी पो मां थोड़ो सो न ड्राई फ्रूट हथ में या पॉकेट में
हा सही आ।
दी दीदी तहांजी आवाज़ु थोड़ी सी डिस्टबंस थी थिए
अच्छा मां ॾिसां ती थोड़ो बालकनी वालकनी में ती वञां हा हैलो
थोड़ो सो हा ॿाहिरि ॾिसो थोड़ी सी आवाज़ु डिस्टर्बेंस ती थे अचे नथी क्लीअर
हा बालकनी साइड अचां ती हा हा पो ॿुधायो, हा हम्म हम्म
बस मां बि ईयंई कंदी आहियां ॿार सुबु जो खाई नथा वंञंनि न कुछु बि पो अचेन ॿी वजे ता त पो ईयें लॻंदो आ की ठीक आ ॿार बुख ते परेशान अऊं छिता थी ता वंञेंनि पो
हा सही ॻाल्हि, पर अॼुकल्ह जा ॿार के के वरी ईंयें पहिला त भई शो छोकरियूं ख़ासि खाईंदियूं ई कान तव।
जी, न न टिफिन बि विझी ॾियोन न त ॿिए ॿारनि खे खाराए रख खदा इनि, चंईंदा इनि तुम खा लो न त त मम्मी घर वंञी करे अस असांसा विणंदी
हा।
मां त पो थोड़ो सो ड्राई फ्रूट थींदो आ न त जीअं पिस्ता थी विया, काजू थी विया हो पॉकेट में जीअं स्कर्ट पातल हूंदी आहे न पोकेट में विझी रखदी आहियान कि हलदे फिरदे रस्ते में खाई वठिजो। पोकेट मां कढी करे खाई वठो न त बिस्क किट जो पैकेट हिकिड़ो बैग में रखी रखदी आह्यान कि जॾी बि भुख लगे गेव, रोटी नथा खाई सघो त बिस्किट हिकु पीस कढी करे खाई वठो न त त सूजी अंउं ॾही जो केक ठहेव तो ॾाढो बढ़िया, उहो ठाहे करे ॾींदा कयो ॿारनि खे थोड़ो सो
पो इह्यो केक वग़ैरह वरी हर हर केरु ठाहींदो ऐं ठहिण खां पो त हिक ॾीहं में, हा। हम्म, विच में बस हाणे थोड़ा ॾींहं पहिरां मेंगो वारो ठातो हुयो मेंगो केक सूजीअ वारो ई पर मैंगो रबड़ी केक, हम्म।
पो सुबु जो ॿारनि खे मैंगो जूस वग़ैरह पीआइंदा कयो थोड़ो सो कि सुबु जो पी वंञंनि।
हा हांणे त पर हिते मींहुं इलाही वसी यो आ अम्ब वम्ब हांणे बंद मतलब घटि थी विया हिनि, हम्म।
त हुअं बि निर्जला ग्यारस खां पो त उहंई अंबनि में कीड़ो अची वयो आ।
हा हा हो चईंदा इनि न मींहं खां पो ईंयं
मिंह खां पो हाणें त उअंई अम्ब वंञंण वारा हिनि त जेको थोड़ो घणों हाणे ॾह पंद्रहां ॾींहं खाई वठो त ठीक आ
हा।
अॼुकल्ह उअं ई मोबाइलियुन ते ॾिसो केॾी सारियूं रेसिपियूं अचेनि तियूं। असां सोचदा त इलाही सारियूं आहियूं
अड़े हा, उहो ई आ, बस तॾहिं शयूं उहे ई, बस थोणो -थोणो हेॾे -होॾे चेंज। करे करे नई, नालो नईं शै, आ हर कोई पंहिंजी।
बस नई शै आ पोइ ॿार छा था करन हुन ई शयुन खे ॾिसी करे अट्रेक्ट था थियन। की अरे हीअ नईं शै आहे इअ ट्राए कयूं पर हूंदो कुछ न आहे उहो ई।
उहो ई, उहो ई, हा हल्को सो चेंज। थी वेंदो आ, पीछे से ई दूसरा बि फोन आ रहा है। त पोइ इ उहो ई घर या- - असां ॾिसूं रेसिपियूं, पोइ चवन की ठाहींदी त कुझ आहे कान, न बस। ॾिसंदी,
सड़्य्यो डींहं बस मोबाइलन ते डिस। डिसंदा ता रहो, ॾिसंदा ता रहो, सही ॻाल्हि आ पर उनजे। जेतरो बि ठाहे करे ॿारन खे, खाराईंदास त तॾ बि ॿारन खे छा लॻंदो आ। की नई, ॿाहिर वारी शइ ॾाढी सुठी आ, मम्मी।
हा उहो त उहो ई न हाणे मुंहिंजो अॼु नंढिड़ो पुटु। ममरा खणी वियो, हुयो ममरा मतिलब पोहे वांगुरु ठाहींदा, आहियूं असां। हा त ॿी हिनजी पासे वारी छोकिरी वेफर् खणी वेठी हुई। त चए की मां बि चयोमांस एक दे ब्या ॿार बि घुरण से- - किथे मां चयोमास तत्हां ॿार अहिड़ा ई आहियो मायरू पराठा ॾियनव। पोइ न घुरंद भई वेफर वेफर अहिड़ी शयूं ॾिसंदव न पोइ हुनन्हन खा। घुरदा वेही करे, असांखे खाराए, असांखे खाराए।
ॾिसो पंहिंजी शइ उहा बि कंहिंखे न वणंदी आहे ठीक आहे ॿियनि जी शइ सभिनीनि खे वणंदी आहे हाणे असांजी सिंधियुन जीअं कोकी आहे फेमस आहे मां अड् ॿारन खे सुबुह टिफ़िन में विझी ॾिनी। ॿिया ॿार शौक़ सां खाइन पिया की? अरे तव्हांजी कोकी असांखे फेमस आ, सुठी लॻंदी आ? ऐं मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिन मम्मी, कोकी नथी वणे असांखे।
हा -हा, बिल्कुल।
पो ॿार मूंखे फोन कंदा अ हुननजी मुंहिंजी गुड़िया जी साहेड़ियूं मूंखे फोन कंदी आहिन आंटी कल- - कोकी भेजना, पो। मां ॿ या टे कोकी विझी करे मोकलंदी आयस की हिक तूं खाईंदीय ॿ हुनन खे खाराईंदीय।
हम हम असां बि उहो ई चवंदा आहियूंस, हुते विराए करे खाईंदा आहियो।
हा उहो ई आहे न ॿार शेयरिंग त करन था, लेकिन कॾहिं कॾहिं जो। शइ नथी, वणन न उहा सॼो ई हाराए था अचन। पो चवंदा न असां त इहा हुनन खे खाराईसीं अउ टिफ़िन में बि रोज़ रोज़- - छा विझी करे ॾियो ॾिसो कोकी थिए थी आलू फुलको थी वियायो भिंडी- -
हा अड् उहो ई ॿारनि खे चवां- - भई उवोही रोज सोचणो, तो पहे- - सुबुह नाश्तो शा ठाहे ॾियूं। मां उहो ई चयमांन बस उहे ई रुलिया साबूदाणा ममड़ा पोहा उपमा इहे ई चार पंज शय या पराठा।
पो साबूदाणा कीअं ॾींदा आहियोन?
साबूदाणा रात यो बिॼाए करे पोइ साबूदाणन जी खिचड़ी जेको चइबो आ।
अच्छा खिचड़ी ठाहे ॾींदा आहिनि मुंहिंजा वरी न खणी वेंदा न छोकी मुंहिंजा असांजे स्कूल में छा? अ पोया अउ चांवर बि अलाउ कान तन ॿारन खे,
अचछा।
छोकी जो शइ हारजी वञे न त उहो मना कंदा तन कि, ॿार चवंदा आहिन मम्मी हिन खे खाइण में उह बि टाईम लॻंदो आहे कि चमच सां खा त टाईम तो लगै। हिन खां त रोटी सब्जी हुजे या कोई, जीअं इडली थींदी त मिनी इडली ठाहे ॾींदी आहिन फ्राए करे, हरी चटनी सां गॾु।
करे ठाहे ॾीदव न सांभर वारी त न ठंहदी घर में
न न न न नंढी, नंढी वारी मिनी इडली थींदी आ न बिल्कुलु जो नंढी नंढी। उहा बस पो हुनखे न हुनमें जीरो, राई विझी करे अउ पत्ता गोभी? गाजर विझी करे फ्राए करे ॾींदी आहियां। पो हुन सां गॾु वरी पो साई चटनी ॾेई रखंडी आयन् धाणे वारी। उ चटनी सां कॾी मंचुरियन इडली ठाहे ॾींदीआयन् जीअं मंचूरियन ठहंदो आ न त उअ ग्रेवी ठाहे करे इडली उन में विझी करे फ्राए करे ॾींदी आहिनि त मंचुरियन वांगुर लॻंदी तन।
अच्छा अच्छा
मसालो उई म मलब पता गोभी, गाजर श शिमला मिर्च सभु विझी करे पो सॉस वग़ैरह सभ विझी ठाहे ॾींदी आहियांन।
अच्छा अच्छा
खॾि वेंदूं इनि, कॾहिं मंचूरियन इडली खॾि वेंदूं इनि या कॾहिं जीअं रेफ्ट थाई ॾिदी आयन फुल्के जे अंदर फ्रैंकी वांगुर सब्जियूं पनीर विझी करे
त खाइन ॿार
हा उहे खाइन था न त पो मसालो ठाहे करे पनीर वनीर पो हुन में चीज़ विझी करे पो उहो ठाहे ॾयान। या न त कॾी आलू या ब्रेड जो सैंडविच ठाहे ॾिदी आयान। सुबु जो जल्दी जल्दी छा ठहेंजे बारन टिफिन लाइ त वरी इहे ई शयूं ठही सघंदियूं आहिन सुबुह जो।
बि आ पो तव्हां अगर ईअं भंडी फुलको, आलू फुलको टफ़िन में ॾयोन त पो मंझन जो छा खाइन वरी ॿार?
पो मझंन जो जेके असांजे रस वारी सब्जी ठहे थी ॿ सब्जियूं मझंन जो ठहंदियूं आहिन। हिक गीली वॾन जे हिसाब सां हिक सुकी ॿारन जे हिसाब सां। जीअ अॼ मां हाणे वरी छोला ठाता त ॿारन चयूं की मम्मी असां भटूरा खाईंदासे। त छोला भटूरा ठाता वरी मुंजो सस सौरा वॾा आहीन ता वरी उहे छोला हेॾा न खाई सघीन त वरी करेला बसर ठाता।
अच्छा हम्म हम्म
फुलका पचाया ॿारन लाइ बटूरा तरया वॾन लाइ मां मुंजे सस सोहरन लाइ वरी फुल्का पचाया। अउ सुबु जो टिफिन में अॼ कोकी पिचाए ॾिनी मान, त कोकी जो अटो हिक साथ लॻायो त ॾींहं जो असां नाश्ते में सुबु जो मुंजे मुड़स खे सस सौहरे खे मां असां ॾई कोकी खाधीसीं सुबु जो।
हम्म हम्म, मां कल उहो ई ॿारन खे चवां पई हाणे बरसात में इलाही ॾींहन खां ॾई ठाती न हुई की आसे पासे में केखा ॾई वठी अचो थो त सुभाणे ॾई कोकी ठाहयूं।
हा ॼ ॼमाएन घुराए करे न।
हा
पो ॼमाइण ईएंं केको वठणो कोन ईअं कंदा कयो की जीअं ॾही हूंदी आ न फ्रीज़र में रखी रखो हिकड़ो क्यूब ॼमाए करे।
अच्छा
पो उहा बस जेॾीमल जमाइणी हुजे पो ओॾी मल कढी करे उन में विझी रखो।
सही ॻाल, सही ॻाल करे ॾिसंदम हाणे।
हा हिक दफ़ो ठाहे ॾिसंजो जीअं अॼुकल माण्हू न हाणे जे गर्मी आ न शिकंजी ॾाढी पीअन था त माण्हू लीमे जे रस की उन में आइस क्यूब ॼमाए ता रखेन जीअं हो हिकड़ी गिलास में वो आइस क्यूब विझ त लीमे जी रस अची वई थोरो सो शक्कर विझी करे या शरबत विझी करे निबु शिकंजी ठई वई।
हा-हा इलाही ॾिसो त सई न यू ट्यूब ते सभ केॾियूं हाणे हली पइयूं आहिन सभ मायूं घर मां ठाहे ठाहे करे शयूं रेसिपियूं, अलाए छा छा?
असांजे पाड़े वारी आ न उहा कोविड में कोरोना जो टाइम हुयो न पो उहा लीमा घुराए करे हुन आइस क्यूब ठाहे रखया छोकी टमाटर ॾाढा महंगा थीया हुया विच में ॿ सौ रुपए किलो। पो उहा टमाटर न विझंदी हुई सभ जी में पो लीमे जेको आइस क्यूब विझी रखंदी हुई की खट्टी थी वई दाल- वाल। इअं ठाहींदी हुई छोकी ॾाढी महंगाई वधी वई हुई विच में त पो सब्जियु ॾाढी महंगी हुयूं न।
हम्म हम्म
त पो छा कंदे मण मतलब उहो ई छाहे की असां लेडीस घर जी अहिड़ियूं आहियूं कि कोई न कोई ट्रिक करे कोई बि शइ हेॾो होॾो करे एडजेस्टमेंट करे वठंदा आहियूं, कीअं बि करे सॼो कम रुटीन जीअं बि ठयल आ पांजो सभ सेट थी वयो आ सॼो ई
खां पो बि ॿुधंदा छा आहियूं सॼो ॾींह घर में कंदियूं छा आयो।
कंदी छा आहे? पोइ मां त चवंदी आहियां हिननि खे की मां सॼो ॾींहुं त इअं चिल्लाय़ो करे छा थी करे छा थी? मां अची करे बींही करे ॾिसो त सही की सॼे ॾींहं में रूटीन हले कीअं थो?
हूं, ऐं भले हा चवंदा ईअं ही कि बसि मायूं त रखियल तव ॿुआरी पोचे बासण जो या कोई बि। या मशीन जी अॼु कल्ह ऑटोमेटिक अची आ त उहो ई आहे न उहो त घर में ख़बर आ न सील सवार कीअं कॿट में कपड़ा सुकणा विझणा आहिनि लहिणा आहिनि। वेरहणा आहिन, प्रेस करे अलग करणा आहिन कॿट में रख रखणा आहिन, ॿारनि जे पुठियां लॻ।
अरे ॾिसो रोटी कराइण लाइ बि पाण खे बासण खपेनि वरी बासण धोइणा बि
मले ॼमाए गैस प्लेटफाॉरम साफ़ कर केॾा था कम थियनि पिया, फ्रीज खे सील छा पयो आहे छा कढणो आ। हूं
उहो मायूं त टोकरे में रखी हली विदींयू अन टोकरो ख़ाली बि त करिणो आ। जीअं सीधो सामान अचे थो घर जो दॿनि में उहो बि त ख़ाली करिणो आ साफ़ करिणो आ।
केॾा कम ता थियनि अॼ-अॼु हिते गंदो पियो आ अॼु हिते गंदो आ पंखो साफ़ु करिणो आहे बाथरूम धोइणा आहिन घर जा कम त
अऊं उहो ई अगर कुझु न करे ॾिययूं न त पोइ तानो मिलंदो आ कयो छा थी? हे बि किनो पियो आ, अॼु हिते मिटी पई आ पोइ मतलब असां लेडीस जी ज़िंदगी सुबुह जो जेको चईं बजे उथऊं चाहे तव्हां पंजे बजे उथंदव उहो जेको हले थो त जेस तव्हां वरी पलंग ते नथा सुम्हो तेसत तणी उहो कमु हलंदो रहंदो तॾहिं बि ईअं लॻंदो भी ॾह मिंट थी विया सुम्ही पियो माणहूं उथ थोरो कमु पियो आ ॿार हे था करनि जेरो मां बि करे वठां।
हूं-हूं असां त ॿुधायो माव न बाथरूम में बि वेंदा आहियूं न सिनान करण त बि चवंदी अयान, उते बि चैन नाहे उते बि तव्हांजूं आवाजूं ईंदियूं आहिनि मम्मी। हे ईअं परेशान तो करे मम्मी हे ईअं हूं
कॾहि कॾहि मां चवयनी की, असां लेडीस जी ज़िंदगी जेंट्स वाघुर छो न आहे असां बि सुबुह उथियासीं हथ में थाली मिले त असां बि ॿाहिर कमाइण हली वञूं।
मां उहो ई ॿ ॾींहं पहिरियां हुननि पंहिंजे वॾे पुट खे चवां पई की हर कोई चईंदो आह अॻिले जनम में तिया न की जो
सही, सही ॻाल्ह आह। पर न ॾिसो असां लेडीस जे बिना हिनन मर्दनजो कोई कम बि न आहे, हली बि न सघन्दा
हूं हूं उवो त आहे।
पर कन्दा अन असांजा जैन्स त खैर मूंखे थैंक्यू बि चवंदा आन कॾहिं कॾहिं ॿार खे चवंदी आहिनि ॿारन खे सॼो ॾींहुं हथ में सब कुछ मिलेव थो त प्लीस थोरो वैल्यू करण सिखो हर शइ जी।
हु
असांजा वरी जैन्स बि कंदा आन। त मतिलब चवंदा आहिनि की गरम गरम फुलको न पचाए ॾे की होॾी मलअ गर्मी में परेशा मां नथी पचाए रखां अव असां सां गॾु वेही करे खा मां सुबुह जो मुंहिंजो मुंहिंजो घोटु आह न सुबुह जो नाश्तो मां ॾींदी आयास न। त पोइ न खाईंदो आह, प्लेट में अ चवंदी आह ॿि तां शुरू कयो, मां अचां ती हिकॾो फुलको अन्ना तवे में आहे। चइंदो आ पचाऐ खॾी अच ॿई गॾ खाईंदासे।
हु, हु।
ॼॾिह खों शादी करे आयी आयान अंसा पहरो ट्रे टाइम गॾ रोटी खाईंदा हुआसीं हिकॾी थाली में। वरी ठई त पोइ रात जी रोटी पोइ ॾींहं जी रोटी छुट जी वई। छोकी हे दुकान ते खाइण लॻी विया दुकान ते जो टाइम न मिलंदो त न अची तू मां सुबुह नासतो तोह सा गॾु खाईंदुमि, ऐं रात जी। वरी पोइ हाणे धीरे धीरे जीअं उमिरि वधे थी त लॻे थो न की अठे, नवे असां रोटी खाई वठउ। हाणे मर्द देरि सां था अचनि त वरी हुननि जो इंतिज़ार कयूं त असांजो शरीर ख़राब थो थिए सॼो।
हु हु।
मां जीअं ॿारनि खे वरी पोइ मुंहिंजे सस सहुरे खे ॾींदी आयां न, अठे, साढे अठे ताईं ॿारनि खे त मां बि
अरे अएं बिल्कुलु गरम गरम रोटी हूंदी आह तंहिं मल मन कंदो आह भु भुख लॻी आह, खाई वठजे पो थोरी थी वणे पई हुअ थदी रोटी। भली वापसि करम, कोसी करॿी पर ओड़ो मज़ो न हूंदो आह जेको ताज़ी ताज़ी जो हूंदो आह।
मां बि पोइ न साढे अठें नवे ताई खाई वठंदी आयां, वरी पोइ ॿिनि टिन फुलकनि जो अटो रख रखंदी आहियां की हे ईंदा पोइ पचाए ॾींदी मान पोइ उहा राति जी रोटी बि छुटी हिननि सां गॾु, बस हो चवंदा आहिनि हाणे नाश् रहिजी त नास्तो अस्सां ॿइ गॾ हि खाईंदसे पोइ हें नियम आह अठारां साल थी विया माखे, अठारहां सालनि खों ॿ असां नासतो हिकिॾो असां गॾ ही खाईंदा आहियूं हिकिड़ी थाली में चवंदा आहिनि बि पोइ अच मां गॾु था खाऊं ॿइ ॼॾा।
हा, हा सुठी ॻाल्हि आह। हा उहो ई आह इहो थोरो क्वालिटी टाइम स्पेंड करे था वठो।
खपे खपे इन उमिरि में ॾिसो लॻे बि अथो, की असांखे थोड़ो घणो हिक ॿिए लाइ टाइम कढ़ण बि ज़रूरी आहे।
हूं
छोकी, ॿी त सॼी लाइफ में पाण ॿारन सां गॾ ई बिज़ी आहयूं, रात जो हे अचेन, ओॾी महिल बि थका हारा अचेन ॿारन सां गॾ वेठा हुजेन। त पाण लाइफ में कोई, टाइम स्पेंड न करे सघंदा आयूं।
हूं हूं, सही ॻाल्ह आ।
पो, कॾी कॾी असांजा ॿार चेंदा एन, पो ठीक आ मम्मी-पापा, तहां ॿई हली वञो असां घर वेठायूं। वञो चकर लॻाएचो थोड़ो सो, पो कॾी मन पो, असांजो अॼ हाणे हिन उमर में मन लॻंदो आ, की न न हलो ॿार तहां बि हलो असांसां गॾ। अकेला छा वेंदासे, मन असांजो न लॻंदो आ, तहां असांसां गॾ ई हलो। मज़ो तहां सां गॾ ईंदो।
हा हा
लॻंदो आ थोरो घणो, तहां बि वेंदा हूंदव ॿाहिर घुमण?
हा, पर हाणे घट थी व्यो आ इलाही, अलाए छो स आतवार बि ईंदो आ, ख़बर न पईंदी आ भई थोड़ा डी मार्ट मां, सामान वठी अचणा तन, हे आ